ए छी।
सभ ठीक छै नू सभ ठीक छी। सभ ठीक छैनू।
सभ ठीक छी क्या करै छी।
कुछ नहि करै छी सोचै छी खाली बैठे छी गपशप क लेबे जाइ छी।
हू पूछ लऽ कऽ चाहे कॉल करके। कि कम अभी समय बाटे के छी कि नहि बाते के छी।
हा ईहो बात सही बोलै छी। अरे बताय छी कि हाल चाल चलै छी घरमे सभ ठीक छी।
सभ कर्म ठीक छी आब भगवान के हाथ मे कर्म बा। हम तऽ करै छीय आब कऽ सही कऽ गलत।
ईहो बात सही बताई छी आगे बताई छी कऽ चलै छी।
आब पढ़ाई लिखाई विज्ञान गणित खेती बाड़ी बाल बच्चा। कोचिंग ट्यूशन काठमाण्डू बनारस इहे सभ चलै छैय।
खेती उती सभ
हा
आरो बताई छी मतलब कितना घंटा पढ़ै छी दिन भर मे
दिन भरि मे आधा घण्टा पढ़ै छी।
हम अपन नै पूछै छीयो तोहर पूछैत छीयो।
हा ना हम अपने बताई छी आधे घंटा पढ़ै छी।
अच्छा आधा घंटा मे कि हो जाई छी।
किुछो नहि छै एगो लइका छै ने ओ हमरा बार बार फोन करके बोले छी। कि य बात करै छी हमरा से काम हे हमरा पढ़ाई भई नै करै डिस्टर्ब करै छी
अच्छा।
हा
दिन कहा से आ गेलले छी
बहुत नालायक लैका सभ छै।
ईसभ आ पढ़य देबै के चाही तऽ नहि ई सभ। खुद पढ़ै कऽ चाही ओ ख। अच्छा कोनो बात नइ भला कूछ तऽ कुछ फायदा हो छै ने बुझल। के चाहे उ दुनू के। ओहिसन कराय छी नहि तऽ थोड़े करइ छी। आ आरो बताै छी कहाँ घुमै जाय के प्लान बनाबै छी।
ह सही बात छै।
घूमे कऽ कहाँ जगह प्लेन बनाबै छी।
अच्छा बात छै कही चलि जाई छै आदमी बनारस। काठमाण्डू लंन्दन पेरिस यहनी होने।
अच्छा हँ एगो बात बताय छी हमालय इंडिया के बाहर जाइ छी घूमे।
ह तऽ ओकरा बाद तऽ हम गार्जियन हमरा कटिये दय छै अपनी के गार्जियन सभ।
मान बीजा उजा बना के छै ने पहिले ओकरा बादे नै जाई छै।
ह बिना पासपोर्ट बनै छै वीजा बनै छै।
बीजा पा पास वर्ड बिजा केबनै छै पासवर्ड के बने छै
पासपोर्ट बनबै रहे आधार कार्ड। लगै छी पैन कार्ड आधार कार्ड लगै छी। ओकरा बाद अप्लाइ करैके पड़ै छै सरकार के वेबसाइट पे तब बने छै।
हो गेल वीजा उजा कही वीजा लेबा।
तऽ वीजा लेब लऽ पैसा लगे छी बढ़िया।
आ कु होवे छै ने बोलाबै छै तऽ कुछु पूछै उछा छै। कऽ हँ हँ ज। जे काहे जहे छी आ टाइम लगे छी खूब वीजे पास आबय मे।
हँ ओ तऽ लगे छै पैसा लेबे छी बना के दे देबे छी। वीजा अब तीस दिन दस दिन पाँच दिन एक दिन अहि लेखा ओ समय के हिसाब से वीजा बनाल जाई छै कि कितना दिन रह सकैत छै।
टाइम तऽ लागत छै बहुत।
आ।
मानल बड़का बड़का आदमी देख ले छै कि जे। इन्तजार करते रहे छी तब आब ले छी खूब।
हू बाहर के सिटिजनशिप मिलऽ बहुत मुश्किल छै।
सिटिजनशिप ते बाप।
कम से कम कही कही के तऽ दस दस साल बीस बीस साल रुकै छै तब सिटीजनशिप।
आ नहि तऽ तोहरा जा केऽगो शादी कऽ ले अबै छी मिल जाइ छी आ लगले।
ह इहो चीज ठीक छै हँ शायद हँ।
सहीमे मिल जे छै।
ओ तऽ बढिया छै।
फिल्मो सभ मे यह हो छै कि सिटिजन अगर लेबे के रहे छै तऽ शादी कऽ लेबै छै ओतऽ।
शादी कोनो आदमी एके गोटा सँ नै करे छै।
ह तब हुर चाहे मान लऽ कऽ हम। कमाई छी मे तऽ यध जाई छी कमाई होने खी।
ह
चाहे मे कुछ मेथी लागि गेले छी।
हँ तऽ तोहर बीबी थोड़ी देखई छी कि तू कऽ करै छी। कारनी आराम से शादी बिआह कर के ओन्ने बस जाइ छै। थोड़ जे बाल बच्चा छै होकर। आ तोहर जेन बाल बच्चा छै एने ओ।
वह तापा मे पलता छिय ओकरा।
अच्छा तऽ पापा मम्मी तऽ कितना दिन पलतै बूढ़ा आदमी सभ छै ने।
तऽ हम पैसा उस भेज देबे छियै हर महीने महीने।
अच्छा बोले छी कि अभी हम फैक्ट्रए मे काम करे छी।
नै फैटरी नहि बिजनेस उजनेस।
ओ।
लोहा फैक्ट्रीमे काम करै छथिन तऽ मर इंडियए मे बहै छै लोहा फैक्ट्री।
हँ हँ नै नहि बहुत फैक्ट्री छै ओहि मे से केलहु आ। तोहर बाल बच्चा छै ओकराकरा ओ सभ तोहरा बुलाई छै तऽ।
कहै दस सालमे दू दिन लऽ जहै छै।
अच्छा। आ तू ओकरा नै बताय छै जेन बाहर जेकरास से बियाह करे।
नै ओकरा काल लऽ बताबै छी।
कऽ हमर बाल बच्चा नै बताय छै। यहाँ नै बताे छै तऽ बोले छै कि इतना दिन बाहर रहल छै तऽ दुनू जगह मैनेज हो जाई छै।
हँ।
तऽ फिर वहाँ तू बाहर वाला से तू बाहर वा स ओकर बच्चा उच्चा मतलब करे छी कि न।
हँ चाचा पाचू नै करै छै पाचू नै करै छै।
चारि पाँच गो मतलब मैनेज कर के चलै छै। सभसँ आदमी के प्यार करै छै।
लव मइ इंडिया।
सही बात छै।
वाह तऽ दुनू जगह से मिलैत छियै।
ह पैसा वैसा।
कोनो दिक्कत नहि छै ह त। जाहिर छै तऽ समस्य के तऽ कान खो होई छै। चलि जाई छै तऽ फायदा छै नाच चलै छै तऽ घाटा छै।
सही बात छै।
आदमी बिहार के आदमी मे कुछ ने कुछ कै ले हो छै बाहर जा।
ह। सही बात छै बाहरमे बहुत पैसा नै छै। मरदे नहि बुझाई छी।
बाहर बहुत पैसा छै।
पैसा छै।
कैसे
बहुत पैसा हम वीडियो मे देखले छियै फेसबुक पे डालल रहै एगो लाइकन। लय्कन सभ डालले रहै छै कि बाहर मे बहुत पैसा छै कमा के धे छै सभ
अच्छा जितना पैसा उतना। कमाई छी ओस बेसी तऽ खर्चो होई छै ओत रहैके।
साच छै पर। ओहो देखै छी ने वीडियो मे पैसा कमाय छै बढ़आ।
हू।
ह तऽ हमहुँ सोचैय छी कि बाहरे चल जाई छी
कथी हमहू
हमहूँ सोचैय छी कि बाहरे चल जाइ छी, कमाबै छी।
हॅं तॅं बाहर जाइ छी काम करे मे तॅं पैसा होवै छै आब ओला बाहर जायके तॅं मिलैत छी
हँ, मिलैत छै, मिलैत छै।
की बोलै छी?
मिलै छी।
हम तोराकेँ भेजै छी, देखै छी ने एगो चीज व्हाट्सऐप पे खादके फोटे भेजै छियौ।
हँ, ई खाद ओने बहुत बढ़िया मिलै छै।
हँ, तॅं देखि लेबै छी खाद-
हँ, हँ ठीक छै, तब खाद बढ़ियाॅं मिलै छै। तब का कहऽ जाइ?
हँ, अब मान लै छी दुबई किसी केहूँ कह देबै, दुबई जाइकेॅं मौका मिलै छै।
अच्छा।
तॅं मानले दुबईमे, अच्छा मान लै छी तँ अहाँ सभमे दुबई जाइ छी तँ कोन काम करै छियै ओतय दुबइमे?
वहाॅंकेॅं, वहाॅंकेँ दुुबईमे जो खाद मिलै छै ने- ओ बाहर वके खादसे भी बहुत बढ़ियाॅं छै देखैय - व्हाट्सएप पे हम भेजै छी ओ ओहोसे बढ़ियाॅं खाद छै।
अच्छा ओमे होइ छोड़े छी ने मानलू दुबई जाइ छी अच्छा हँ, अच्छा ठीक बा हँ आ मने छै ओ त से झ छीने मान दुबई क दिन जाइ छी य तॅं हमही जाइ छी तॅं ओतऽ कोन काम करै छी की पैसा होइ छै बढ़ियाॅं?
ओने खादेके ने बिजनेस बहुत बढ़ियाॅं छै ज्यादा खादके हीं ठीक रहै छै। देखै छी हम एक और खादके भेजै छी, बहुत बढ़ियाॅं खाद छै।
नहि पहिलका वला खाद ठीक छै, पहिलका सभ चीज देखै छियै न पहिलका-
ना, ना पहिलका एहिसे ठीक ना छी ना कि अगर एगो पे हम ए एगो कोन ची एगो खाद कितना रुपआ के आबै छै? पचास साठ रूपआ कऽ कऽ आबै छी।
अच्छा छोड़ै छ ने धीरे-धीरे कोनो काम करै छी आब पहिलका वला खादवा- पहिलका वला खाद काम करी तब दूसरा वला खाद काम कराबल जाइ
आबै छी तॅं फेर हमनीके जादा काम करै छी तँ हमरा सए आ जाइ छी तँ एहि लेखा तऽ अस्सी रुपैआके तॅं होलसेलमे बेचैकेँ पड़ै छै।
अच्छा ओ छोड़ै छी, कोनो काम करै छी तऽतॅं पहिले कमे से ने स्टार्ट करै छी!
हँ, हँ इहो बात छै, इहो बात छै।
देखल जाइत छै कितनामे अथी होइ छै बेच, बेच के?
हँ, हँ हँ हँ। पन्द्रहेगो पैकेट पहिले पन्द्रहेगो पैकेट लेके करै छी, का? हँ हम बोलै छी ने बीसगो पैकेट जादा ज्यादा हो जाइ छै।
ठीक छै पन्द्रहे पैकेट वाला करे छी चलु ओकरा बाद हो जाय के बाद बढ़िया पैसा लगा जाइ छै पैकेट वाला मे तऽ बीस पैकेट छिट जाई छै
ह ह
बताै छी मान हु दुबई जाइ छी तऽ कोन काम कर छी।
अब वहा बेचकर कऽ करे पकड़ लेबे छी वहा पे भीजा पासपोर्ट तो रख ले। छै ओकरा बाद तोरा। दिन भर बिल्डिंग पे ईटा ढोवई छै मिस्त्री के काम कराे छी खाली।
जा ओकरा अलावा आरो कोनो काम नहि होई छै।
नै ओकरा बाद तोरा यहाँ आबे नै देय छै नै तू के लेखा जाय छैय।
अच्छा इहो बात छै ओता कुछो करै लऽ तऽ पैसा चाहेके चाही ओहि हिसाब से।
ह ओ जगह ठीक नै छै मजदूरी उजर लए।
हु रूमो केन रहे छै सिफटी रूम मे रहे छै।
हू। सभसे बढ़िया बाह शान्ति से रिक्शा चलाव। ओही बढ़या चीज छै। नै नै जापान मे ना जहाँ मन वहाँ चलाव।
मने एक बार हम हउ करै छी नै ऊपर से कूदै छी ह।
अच्छा अच्छा अच्छा ह बजी जम्पिंग करै छी।
मो। प उठ नै हेलिकॉप्टर से उठके।
ह अच्छा ढाई लाख रुपया के होवई छै सस्ते दाम। एक बेर एक बार मे ढाई लाख लगाई। छै बढ़िआ चीज छै।
ठीक बनल
हू।
ओस कोत बरस कऽ कर लै छै।
आ ई अपने के जान ई जन। ई बा ने। बहुत मतलब डबल दडब चीज के लगे छै
हू।
ह तऽ ओकरा।
हु किछ होई छी।
अब ठीक छै अब ठीक छै
अच्छा इ हम दाब लेबे छी सीना दाब लेबे छी
मुआदम तरह छै ठीक छै एहि लेकर नै करै छै।
ना ई सभ नहि ने करै छी हम रहेइ छी कि कहै छी हम।
हँ त इहे सभ बात छै पढ़ाई लिखाई। क बाल बच्चा के पढ़ाई बीवी के पढ़ाई बीवी तो कमे उमर। कम उमर के छैय बिवी साते साल के छी जा। बइसे साल के छी।
हु अच्छा मान ले छी तऽ से। मजदूरी करै के पड़ै छैय आरो कोनो काम नै होई छै बाहर ना।
ह सही बात छै।
आर जापान मानल जे होई छै तऽ ओतऽ तऽ मजदूरी नहि करैके पड़ै छै
जापान मे दूसरे काम होई छै
कि काम होई छै
वहाँ सभ ब्लर हो जाइ छी काम, काम नै मिलै छी
जा इंडिया मे तऽ ओ मुह पहिन के अथी करे छी।
आ हँ। मास्क इंडिया मे बहुत पोल्यूशन पूरा मास्क लगाबे के काम करे छै।
अरे जापान मे कोनोर काम नहि होई छै मान हम जापान गेले छी कमा।